हँ ठीक छी?
हं, ठीक छी।
हूँ, खाना पीना सब बैन गेल?
हँ, बनि गेल।
अच्छा, खेलौं।
हँ एखने नाश्ता केलौं।
अच्छा नश्ता।
नै आय वरत छी हमरा, नै खायब सहल छी।
आय सहल छी वर्त छी की छी आइ।
आय संक्रैत के व्रत छी।
अच्छा संक्रैत पूजा के, पूजा के बाद अहुं करै छी?
अहूँ केने छी?
नै हम नै केने छी कहलौ, अहूँ केने छियै से।
हँ हमहुँ केने छियै।
अच्छा तखन तऽ एके गोटे ले खेनाइ बनेने हेब।
हँ एके गोटे ले खाना बनलै हें।
हूं की सब बनेलियै।
बनेलियै दालि, भात, आलू, परोड़, आँठी के सब्जी
परोर, आलू, आँठी के हँ।
आ हँ परोड़ बड़ महग।
आ तैयो तऽ डेली अहाँ डेली परोड़े खाइ छी बड़ महग छैय तऽ।
दू आदमी छी तऽ कनी बना लेै छी दू दिन पर।
एको पौआ मे भऽ जाइत हेऽत अहाँ के दूगो दिन बनबैत हेबै तऽ महगो से तऽ।
हँ भऽ जाइये एक पौआ मे दू दिन भऽ जाइये।
हं। बिड़िया सब नै बनेने छी।
बीड़िया बनेने छी, अदौरी बनेने छी बीड़िया बनेलौं। कुम्हरौरी बनेलौ, चरौरी बनेलौ, आलूके चिप्स बनेलौं।
एक आय सुखेलियै चरौरी- मुरौरी। हँ हेलो। हेलो।
हँ बाजू न हा के।
ह -हँ। हमहुँ चरौरिये अथी हमर बेटी के ने दुरांगमन हेतै न। कनी चरौरी सब। बनेलियै हन ओ मशीन सब बला नहि होय छै। से सब झिल्ली तिल्ली सब ओ डिजाइन डिजाइन के। बनेलियै हँ दुरांगमन मे की सब पड़ै छै।
दुरांगमन में तऽ बहुतो चीज पड़ै छै तेरह चौदह। तरहक तरकारी सभ दै छै दनौरी दै छै तिलौरी दै छै।
अच्छा दनोरियो हँ।
उड़िद के दाल के दनौरी तिलौरी बनय छै एगो में दाना पड़े छै एगो में तिल पड़े छै।
अच्छा एगो मे दाना एगो मे तिल अच्छा।
नून हल्का पड़ै छै।
नून परै छै ह निमक द क।
ह आदौरी बनबै छी त।
त केना बनबै छियै।
साबुदाना के पापड़। साबूदानाके पानिमे फूलैले दऽ दै छियै।
हँ।
धऽ कऽ कनि पानि दऽ देलहु ओहि बर्तन मे।
हूं।
आ गरम पाइन द क। खसा देलहुॅं ओहिमे बेसी पानिगर नहि होइ छै कमे पानि पड़ै छै ओहिमे।
हूं हूं।
नून मंगरैल जमाइन सब दऽ के खूब लारलहुं। जखैन कनि गाढ़ लस्सा जेकाॅं भेल। तहन ओ बनेलहुं तऽ ओ फाटय नहि छै ओना फाटि जाय छै।
। आब हमहुँ सीख लेलहुँ अहा कहलियै तऽ बनेनाइ बनाय देबै हमहुँ एक बेर। । अच्छा भाड़ दौर मे की सब दै छै। ।
भारमे दै छै पुरी दै छै टिकरी दै छै अनरसा दै छै। दैल पूरी दियो। दालपूड़ी बना के दियौ चूड़ा दिऔ दही दियऔ केरा।
हँ।
बेटी ले लोक। बड़ी पका क चोरुक्का मे देलक कचरी बना कऽ देलक। छोला बना कऽ दियौ। मुरही दियौ ई सब दियौ बेटी के भरफोरी में जाय छै चोरुका में।
कनि अहाँ अपना हाथके न से हमरा बेटी लऽ ने मलपुआ कनि साँठ। मे बना देबै। आ कनि भरफोरी दिन नै लोक कचरी मुरही सब दैय छै, कनी छोला बना देबै। कनी बडनीक होइये आहाके
बना देबै।
ह कहैत रहै जाइ छै दीदी के हाथ के छोला बड नीक होय छै कनि पठबिहें बना क
बन्हा देबै
अच्छा। हँ हमसभ बनबै छियै तऽ कहै छै अ-अहाँके तोरा हाथ के एहन नै होइ छौ हुनका हाथ कऽ बड नीक होइ छै दीदी हाथ कऽ से कहैत रहै जाय छै बच्चा सब ह ह पैलवारो सब ल कपड़ा लत्ता सब देल जाइ छै की दुरागमन मं की बेटीए टा के लोक दै छै।
समधिन के डाला पर में पड़त पेटार में पड़त। और पेटार में रहै छै, समधिन के पड़ै छै, डाला पर पड़ै छै। और बेटिये के ओई में पड़ै छै।
अच्छा पेटार में पचास। पाँच किलो चाउर दऽ देबै आलू पाँच किलो दऽ देबै पाँच किलो तेल देबै राहैर दैल देबै अहाँ बति के छै तेरपत्ता भेलै तेल भेलै आ। सएह सब होय छै न पाँच रंग के तरकारी सब बीसा तऽ बीसो पच्चीस रंग के कारी भऽ जाइ छै कत्ते पू लोक बनबै छै। छै से हं ह हँ।
चाउर कऽ हाट
चाउ हँ चाउर के बेसन खेसारी के बेसन दैल।
हँ हँ।
से क्या
बड़ बिध होइ छै, बेटी के बियाह में दुरागमन सब में।
इएह होइ छै। पारे लाइग जेतै तऽ बुझबै लाइग गेलै ब्राह्मण के तऽ मोसरामनियो में पछियै भाड़-दौड़ सब सेहो एतै एब नै अहाँ सब भाड़-दौड़ खाय-पीबै लै।
तकर टेम छै न देखबै
हँ ऐब जैब हँ अहीं सब रहबै सबगोटे रमन-चमन होई छै न टेमी दगनाय होय छै। अपना सब मं तऽ टेमी दगना बहुत प्रसिद्ध हय छै ब्राह्मण मं
हँ बहुत खूब सुन्दर
सखी सब ईहो कैह कहितो छै जे बभिनिया कऽ दगिनिया पाबैन।
औ बभनियां के पाबैनो विधो बर होइ छै न। पाबैन अपना सब, एते बिध
अच्छा, छत्तीस बार तऽ राजा छथिन ब्राह्मण हुनका इएह सब न। कलहा दही गीत में नै कहै छै कलहा दही कलेजा कटेलक। सड़ल केरा साली काटे ल, से सब लोक कहैत रहै छै गीत मे।
कते विध होइ छै देखै छियै, लिली बनील लिली के कते शृंगार होइ छैन, एना होइ छैन, कंघी होइ छैन
सात टा रहे छैन, डोका, डोका सतुआ ओहिमे कंघी, एना, चूड़ी सबटा देल रहै छैन, पान के लाबा, मेहदी, काजर, बिषहरा के लगबै ले पिठार, सासुर सबटा विधे छियै।
बड़ विध होइ छै, सबटा ससुरे खेबो करै छै पन्द्रह दिन ससुरे तऽ
हं अहां टेंशन ये, केना पार लगतै, अहाँ त एबै
हँ एबै?
हां। पाबैन से एक दिन पहिले आएब तहन ने खीरो घौर जौर सब खाएब पंचमी पाबैन दिना मोश्रामणि तऽ बादमे पन्द्रह दिनका बाद
पेंचमी मे नै आएब, माेश्रामनी मे आएब।
पेन पंचमिये दिन से आएब, दीदी सब रहै छै तऽ नीक रहै छै।
अच्छा देखबै।
हां दीदी सब रहै छथिन तऽ नीक लागै छै ना। बहिनो सब बाहरे मे छै ने एलै ना, अकेले नै नीक लागै छै फूललोढ़े में।
हं नै नीक लागै छै।
ह ताहिमे आइ काल्हिके बच्चा सब बाहर जेबो नहि करतै फूल तोड़य ले। एतै अपन बारी मे झाड़ी में जे दू टा चारि टा गाछ छै वैह मे तोड़ि लेतै लोढि लेतै।
अहाँके ब्राह्मण खेलक?
हँ हमर ब्राह्मण पुर तर हँ खेलखिन ब्राह्मण।
की सब बनेने छलहुँ।
बनेने छलहुँ हेँ से भात दालि आलू परोरके सब्जी, झिुङ्गुनी बादामक दालि दऽ कऽ आलू के पापड़ के तरुआ, तिलकोर के, पथरचुर के, परोर के, बैगन सँ, तखैन से कन्नाा पात के बनेलौ हाँ कना पात बुझै छियै कि नै जंगल झाड़ मे जे रहै छै।
हँ- हँ लम्बा- लम्बा रहै छै, ओ हरियर पत्ता
हां पत्थर चूर
नहि खेने छै पता अछि हम तऽ अंगने मे लगेने छियै बहुते गाछ छै। हां आएब त अथी या पाँचटा। हां। हां खम्होरो के तरुआ बनेलियै हन।
अब
हमर हां भेटै छै हमरा सबके, दै छै एक सौ अस्सी रुपया किलो। बड महग पहिले तऽ दै छलै अय चालीसे पचास रुपए किलो।
हँ तऽ बड़ सबऽ महग छै।
हूँऽ। अ अच्छा तहन और सब
नाश्ते भेलै हे, खाना अखन नहि भेलै हँ।
नहि एखने नास्ता तऽ हमसब केने छलियै हन, ब्राह्मण खाना ब्राह्मण छलखिन हेँ तऽ खाना सब बनेलियै हेँ ब्राह्मण खा क गेलखिन हेन तऽ कनि सपीना सऽ पूरा देह। चुबेै छेल्ला हन तऽ पंखा तर मे कनि बैसल छी। कहलियै ठण्डा ताबत माँके फोन आबि गेलै तऽ कहलियै केना हुनकर फोन काटि देबनि त कनी गप कऽ लै छियनि।
हं।
कहितहुं जे हमर बेटीके फोन एयलै तऽ बातो नहि केलक हन।
हँ।
माय कहै छलनि जे कही किया आयत हमर बेटी सब। हमरा बेटी सबके कहलियै कि नहि आबय ले अपना बेटीके पाबनि मे। कहलियै हम तऽ कहै छियनि आबै ले एखन तऽ अपने बेटी छै ने कहै छथिन फुुरसते नहि यऽ हमरा सबके, धान तान रोपनी बड चलै ये भरि दिना।
हँ पास बड रहै छै ने अखाढ़ महीना छै ने। रोपनी कते काज होइ छै ने एखन बड ने जनो सब नहि भेटैत रहै छै।
किया नै अपनो चल जाइ छीयै, कदवा-तदवा कनि कऽ लेब।
हम तै नै गेल छियै, नै नीक लगै छै जाएत। गेल रही तहन न निक लगय।
हम सब तऽ चैल जाइ छियै कहै छथिन तऽ जौन नै भेटै छै तऽ जाय कऽ कदबा कऽ आबै छियै सबगोटे रोप देलौ।
हां।
टिफिन गेलियै कि नै नास्ता सब लऽ कऽ हुनका अपना लग।
हां दलियैन।
हां। अच्छा।
हम्हु।
हे रे जौन ऐल छलै हां जौन सब ऐल छै। हां-हां तें अथी सब हय छै, चुबै छै घर-तर सब छरेलकै हें उहो जरूर ओे खेत में छै, धान रोपैया होइ छै। खपड़ा के घर छै, चुबै छै, बड बारिश भेलै हन। ओहो घर छाड़ै लए कुम्हार ऐल छथिन आ कुम्हारे ने छाड़ै छै ई घर।
हां-हां।
हां से ऐल छथीन। धिया पुता सब दुआरे से त घर अंगना छै नै ढंगर सबटा पढ़ाई लिखाई मे छै जे पैसा होइ छै से चैल जाइ छै। गृहस्थ लोक के बुझते छियै अहाँ सब कते खर्चा रहै छै।
हां छहिए कि बच्चा पढ़ लै छै तऽ सबटा भऽ जेतै घर तै हेबे
हां-हां।
पढ़ाइ लिखाइ जरूरी छै नै।
हूॅं।
हां।
न्योता दै छी,